ओ, ठीक छै अपन बाजियौ।
अपनो ठीके ये।
तब और सब, ओनय केहन गर्मी ये।
एह गर्मी त मत पुछु बहुत गर्मी अछि। इतना तगड़ा गर्मी भए रहल ये मत पुछु।
हां, गर्मी केहन या इ घर ऐ घर में लाइनो कटि जाय रहल छै। चलब? पुरा हालत खराब भए गेल या, एकदम लागे या जे कि त आदमी बेतना हाथी भए जाइये।
बहुत गर्मी भय रहल छै। छै न।
हुं, बारिस उरिस पड़ैके सम्भावना ये कि
कोइ सम्भावना नहि छै बारिस के यौ, इतना तगड़ा धुप होइ रहल छै, मत पुछु।
उंह, एं त आब मानसुन नहि घुसतै त आदमी व्याकुल भए जायत। बुझै छियै एकदम पूरा पस्त भए गेल छी।
ह्म।
हा आँह ऑफिस से आबि गेलियै?
हँ, आब गेलियै। घरपर छियै।
हां।
और बताबियौक घर परिवार बच्चा बुतरु इ सब।
हँ, ब् बाल-बच्चा तऽ सब नीके यए। सबके गर्मी छुट्टी भाए गेल यए। सब घूमय खातिर, हँ जे छै एकदम पूरा अथी करय, लेकिन गर्मीमे आदमी
ह्म ह्म
भैया, गर्मी एहन छै कि घरसे वहए चीज न छै। अरे जाय इच्छा कहै छियै, अहाँके खायके इच्छा नहि करै छै। मन करल खाली पानि पियाउँ।
ह्म।
हँ, पूरा एकदम हालत खराब भए गेल हेँ।
नय, अभी खाना-पीना नै भेल छै।
ह्म।
अभी एत्ते ने गर्
ह्म।
ह्म।
गर्मीए इतना छै, इतना गर्मी है अइ कि पुछबे टा नहि करू। मन करैए कि पानी डुब् भैरके बड़का टबमे ओकरामे डूबल रहू। तऽ बाप रे बाप। बहुत भयानक गर्मी अइ यौ। बुझलियै?
कहै रहियै घूमय लए जाय ले कतहु।
हे यौ सोचले तऽ रहियै, लेकिन पानि पड़ि जाय एक्को बेर तब न। रे, साफ एकदम सुबह से लएके राति मे आओर गुम्मस करि देय य कि एकदम हालत जे छै ने पस्त भए गेल छी। नहि उठले बनैया ने बैठले बनैया आ जानै छियै इएह सब कारण आम जे छै कि अभी। कराउ। भाइ, ओ स्वाद नहि आबि पाबि रहल यए आममे। क पानी पड़ेके बादे ने स्वाद बन
ह्म ह्म। आम पाकि रहलियै।
ऑब लाइन आबि गेल। आब तऽ भी। से हालत खराब रहे लाइट के बिना। ऑब लाइन आयल। तऽ लागल के जे प्राण वापस घुर के। ज नहि।
आओर सभ बाजू आओर। आँ।
आम आर खूब खाइ छियै।
नहि एहनो बर कहां खइ छियै। हमहु जे छै गर्मीए लए क। नहि लाबै छियै कि बुचियो सब जे छै खाइ बुझलियै एते नहि गर्मी छै कि आम आओर। देते पूरा जे छै कि हालत खराब कर। आ पछा उछा छै ने म चलू क आम। ब सब तऽ ओ खेनाइ शुरू करि देतै पानि पड़ि जाइतै ने मने एका दो दिना लगातार। आ ता ब जोखे तब बढ़। मुढ़िया।
ह खान पान तऽ भए गेल।
की सभ खाना बनल रहै?
ह न इसे रोटी सब्जी दूध यहे सब।
आ आ कहां तबियत अकेले हो कि सब परिवार आर सब साथे यै।
परिवार आर अभी घर गेल छै। देखियौ इह महीनामे लास्टमे जेबै एक दिन लाबबै।
हँ।
ह।
आ कात।
। एक दिन जेबै। उनतीस तारखके एगो बिआह छै बुझलियै।
अच्छा ओहो करबै य हमरो ये एगो बीस तारिखके औरंगाबाद जाइ के छै हँ। टा तिलक मे। तकर बाद फेर शादी हैत। फेर एगो आओर भतीजाके शादी छै।
हू
लोग ई गर्मी मे एहन गर्मी रहतै तो लोग केना जाय सकतै छै। छै एहन। गर्मीमे करो कुटुम्के पास जाइके समय।
हू
हालत एकदम बिलकुल खराब भए जाइ छै यौ गर्मीमे केना लोक की करतै नै करतै कुछ समझयमे नै आबैए।
ह्म।
। अहा आर के एने कुछो य कि नै पानि उनी के कोइ सम्भावना।
कोइ सम्भावना नै छै यौ पानि आरके कहाँ कोइ सम्भावना बु
कोइ अप टूडेट नहि ह।
कोई अपडेट नहि छै।
ह सुनै छी दार्जलिंग भी एहन फूल भए गेल य। की केकरो जाइए ले ने दे य उधर लींग रस्ते मे रोइक लैया। तऽब एको गो होटल उटल खाली नहि है दार्जिलिंग मे। हँ सुनैत छी जे रस्तेमे सभके रोकि लैत छै केओ दार्जिलिंग खालिए नहि छै पूरा दार्जिलिंग भरल।
सभलोग दार्जलिंगे पहुँच गेलै ने यौ।
हँ तब न।
ह
ह्म दार्जलिंगमे जब जगह मिलतै तब जायके विच
हम्म हम्म।
हँ। तब और सब बताबू।
चलथीये ने कतौ यौ घुमैयो टहले।
हाँ।
कतौ घूमैये टहलै लेल चलतौ रहै, आ गर्मी साला तनि ठीक हुआए, बारिश-तारिश हुआए।
हँ कैंटा गरम यार अथी होथि ने त तकर बाद जे छै समुद्र किनार जाइके नहाय। हरदम पूरा करैइ छियई।
ह्म्म।
अभी जानै छियै वाटर पार्क आर मे पूरा भीड़ चलै होतै। एकदम वाटर पार्क बच्चा-उच्चा के लाय के जाउ, लेकिन इहाए छै नै जते दिन भर करु आ तुरत तबियतो ने खराब भाए जाय छै, वाटर पार्क मे अभी ठंढा, गरम एकदम कही चैन नै या। सुनलियै एक, आधगो एस छोड़ के कहीँ चैन नै या।
ह्म्म। कहलियै नै ते चलथियै रहए जनकपुर, जनकपुर कहै रहै चलतियै।
और सब दे कहाँ चलू कभी घुमयके मौका मिलत ते निश्चित जाएब।
ह्म्म।
ए मे कही से ई कोनो अथी नै या लेकिन ई गरमी से छुटकारा
जनकपुर अहाँ गेल छी कहियौ।
यौ जनकपुर कभी गेल अन्दरक मंदिर-उन्दिर मे नै गेल छी, लेकिन जनकपुर गेल छी। साइडे-साइडे रहि रैह गेलौ, लेकिन अन्दर मन्दिर आर मे दर्शन नै भाए सकलै।
ह्म्म।
उहे ऑफिस समय मे उधरे एकटा कोनो नौकरी करै रहि न तऽ ओ मीटिंग फिटिंग मे कहीँ गेल रिहै तऽ वहाँ गेल रिहै राएत मे रहबो करलौ, लेकिन दर्शन नै भाए सकल मन्दिर-उन्दिर मे।
ह्म्म।
हाँ एकबेर देखू तो माता रानी के कृपा हुऐ, श्याम बाबा के कृपा हुऐ ते निश्चित जे छै विचार हमरो छै जेबै एक। बेर दर्शन होइके चाही।
हू।
बुझलिय चलू आओर सभ बताबू।
आओर सब ठीके ठाक यऽ। कहलियै बहुत दिन भाए गेलै, पुछियै हाल-चाल। बहुत दिन से इन्ने गप्पो नै भेल रहै, त कहलियै पुछिये हाल-चाल।
सान छै।
हू।
काफी भ जे छियै ने। चलू ठीक छै रखै छी फेर करब बादमे।
चलू ठीके छै तऽ।